ओ।
जी नमस्कार।
जी नमस्कार, कहै छी नै अहाँ के हर चाल।
जी सब निक छै अपनो। कहे छै आब अपन हाल-चाल अपने के सब निक
जी इहो के हाल-चाल सब नीक छै। आब कहै छै ने अहाँके खाना-उना खा लेलेे छियै।
हमु खाना-पीना खा लेले छियै, अपने खाना-पीना खा लेले छी।
जी हम तऽ खाना-पीना खा लेले छी। ऐसे अहाँ के की-की खयलै छियै।
अभी ना नु खैले छी, अभी जाय छी खाना खाएबे। जाय छी तनी बदाम, अंजीर
आ अहाँ के अबैया।
अच्छा दिन भर इहे खाय छीये कि अहाँके रातो कऽ ऐसे ही खाय छियै अंजीर। आय
ना, ना त अभी खाय छी उ कबो कबाल एगो काएल रातो मे भूख लागल रहै बोलै छी हमर नाम मे हमरा की दिखै छै तनी बता सकै छी।
रुकै छी अहाँके नामो आ हम बताबै छी। अभिनाश लिखै छी।
अच्छा उम्म तनी स्पेलिंगवा बोलै छी।
की कहै छी।
कनी ओकर बोलै छी।
अभिनाश लिखै छी, अभिनाश कुमार लिखै छी अहाँके नाम।
अ इ कनि हमरा ओकर बोलै छी नु स्पेलिंगवा।
हां रुकै छियै। ए बी आई एन आई एस एच ए।
हां समझ जाय छी आ बोलै छी कि अहाँ के तरफ से पीछे से अबाज आबै छी, केने छी घरे मे छी की।
जी घरे छी, अब आबै छै नीक।
जी अब नीक आबै छै, अहाँके खाना-पीना भ गेल छियै।
जी हमर तऽ खाना-पीना हो गेल छियै, खैयले छियै दाल खैले छियै, करैेले की सब्जी खैले छियै या चावल आ मिर्च के मने भूज देबै छी ने मिर्च मे नमक लगा दे के भूज देबै छी। उहे खैले छी, बड़ा नीक लागै छीया।
ओ तब तऽ बड़ा नीक खाना बना लै छियै, अभिये खैएले छी की कि तनी देर से खैएले छी।
भेल छियै इहे आधा घंटा भेल छियै खैएलै छी। आधा घंटा नहिये कहा स सकै छी, बीस मिनट भेल छियै ऐसे।
अ बोलै छी अहाँके तऽ खूब करा पढ़त-लिखत होय छै तऽ की अहाँ के पढ़े-लिखे मे मन लागै छै।
जी इहाँ के तऽ पढ़े-लिखे मे मन लागे छै। अहाँ के पढ़ाई-लिखाई मे मुन लागै छी।
जी हमरा तऽ लागबो करे छै पढ़ाई-लिखाई मे हम पढ़बो करै छी खूब। और बताउ ना अहाँ के, अहाँ के बोलै छी
पढ़े छियै।
अब न आबै छै और बताउ ना अहाँके खाना-पीना बना खुद से बनाबै छी कि मम्मी-पिताजी बनाबै छै।
माता जी बनावय छीये।
ओ, अहाँके बारह सए बजे उठ जाइ छी, जानै छियै अभी हम उठै छीयै ने अहां लग आबै छियै तऽ बारह बाजि जाइ जाइ छै।
पाता छै हम कय बजे उठै छीयै? हेलो, साते बजे उठ गेल छी यार। राइट साते बजे, एक मिनट एने ओने न भेल छियै, साते बजे उठ गेल छीयै हम तऽ।
तं हम आठ बजे उठ जगले छियै।
पता छै एकदम से टटी आ गेल छियै। उठि गेल छियै ओकरा बाद चलि गेले छियै।
ओ तऽ नील पड़ल छै बढ़िया से ओ।
जी जी नीन्द त ब्रिन्दास आबै छै। अहाँके नींन्द लाल छियै ने न
नहि नहि हमरो नींद आल छै एकदम न छै बोलै छी कि तऽ और सब बताउ ने आर ई सब की होइ छै खाना पीना बनाबे आ कहै छै नीक नाम से
जी अहाँ के तऽ खाना पीना नीक ढंग से बनाना आ जाय छै। अहाँके कहै छै अहाँके खाना पीना नीक ढंग से बना लेबे छीयै।
न आबाज जब त तनी मनी आ जाइ छै।
हम तऽ ऐसे बना लेबै छी खाना पीना ने। भिंडी, आलू, करैेले के सब्जी बना लेबे छी, परोर के सब्जी बना लेवे छी। कोहरा के सब्जी बना लेबे छियै लौका के सब्जी बना लेबे छियै आ ओ कहै छै न टमाटर की ऐसे चटनी ह टमाटर। टमाटर के चटनी बना लेबे छियै आलू के भुजिया बना ले इहे सब। सब बना लेबै छियै।
हमहूँ नु आलू के भुजिया बना लेबै छी टमाटर और के बना। लेबै छी सारा खाना बना लेबै छी भात बना लेबे छी एकदम नीक। कूकर में लगा के सिटी भी लगा दे छै। सब्जी में पनीर के होय छी पनीर के तरकारी बना लेबे छी। फेर आउरी मे मैगी भी बना लेबे छी मैगी त इतना नीक बनाय छी की हम अहाँके कि बताइ।
तऽ हमहूँ नीक बना लेबै तंछीयै मैगी तऽ बचपने से हम सीखले छी बनाबै के। आ नीको बना लेेबे छीयै आ हाथक छीयै गेम उम दिकत होइ छै ने ताली गेल छियै चौंक पर। आ लेके आयल छियै फिंगरस्लिपर। कहल जाइ छै न उहे लेके आयल छी दूगो एके साथे।
जानै छी हम समझै छी अहाँके पास पूछै छी। कि अहाँके पास एगो छोट मोबाइल होइ छै तऽ तनि हमरा दय छलु काहेकि ओहिमे कामवा करैमे दिक्कत न भेल तऽ का है कि इ मोबइलवा छै नु तऽ इ पापा के कोनोसो माँगै छी लेकिन केकरो पास छियै न। खाली दस दिन ला दे दियाइ छी हो जाइ छै।
ई तऽ बात अहाँजे नीक कहै छी लेकिन हम पाता छीयै एगो मोबाइल छै तऽ ओ फूटिये गेल छियै आ एगो छै तऽ माताजी के मोबाइले के काम करै छी ने कहै छै हमरा पास। रहै छै पहिले तीन गो रहै छै मने माताजी के मिला के लेकिन एगो मोबाइल ना छै। आ दुगो छोट-छोट की कहै छै। ना, ना बनबाबै छी काम ना ओ ओसे तैके कामो करै छियै न तऽ तैके फूट गेल छी, पता ना कैसे ना कैसे फूट गेलै छी। सीरहानी रखल रहै छी तऽ।
अच्छा कोनो ना छै तब
नै अगर रहै छी तऽ अहाँ के हम देये देबै छी।
पिता जी के देबै मे नु बड़ा दिक्कत होय छै, उ कैसे रखै छै, हुनका चलाबए आबै छै। उ कथी दन ने डाउनलोड कर देबै छै। लोक लोग भेद के तऽ अहाँ लोग जानबे करै छी कोनो कुछो कर देबे छै। हमु आब मुबाएल देब।
जी-जी ई तऽ अहाँके ई तऽ अहाँके नीक कहै छी ई बात।
ओहना अभी ना देबै तऽ बुझै छियै।
अहाँ के एकटा बोलै छी ना ऐसे काम करे लै ना पता छी ऐसे बहुत बन्हिया-बन्हिया काम रहै छै ने तऽ हम अराम से सेकेंड हैंड मुबाएल मिलै छी मोतिहारी उहे कीन लेबै छी लेकिन काम-उम उतना ना रहै छैन तऽ एहि से काम चल जाय छी।
हां-हां अहाँ एकदम नीक बात कहै छी।
ना की ना की
बन्हिया काम रहतिये छियै आ साफे जादा रहै छै तब तऽ हम कीनै छियै जरूर लेकिन कोनो इतना उतना भी मने जादा ना छियै, नॉर्मले छियै।
ओ अहाँ एकदम नीक कहै छियै। और बताउ ना अहाँके और कुछो अपना बारे मे अहाँ के पढ़ाई-लिखाई कैसन चलै छै।
जी इहाँ के तऽ पढ़ाई-लिखाई सब नीक ढंग से चलै छै। अहाँ के पढ़ाई-लिखाई नीक ढंग से चलै छै।
जी नीक, एकदम नीक ढंग से चलै छी। आ बोलै छी अहाँ पढ़ाई-लिखाई करै छी?
जी करै छी तभी ने कहै छै, अहाँ करै छियै?
जी हमु करै छी बोलै छी अहाँ के सबसे, सबसे नीक विषय कोन लागे छै पढ़े मे बता सकै छी। उ हमुओ पढ़बै के कोशिश करै छी
छै पढ़े छी ना त हिन्दी पढ़ै छी अहाँ के काहेकि इंग्लिश मे पता छै हम इतना काएलु शर्मिंन्दा हो गेल छियै ना। ए इंगलिश मे क्वेश्चन इग्जाम रहल छी ठीक छै। ओ मे, ओय मे पूछे वाला पढ़े नै आबै छै ओय मे। इंग्लिश मे थोड़ा सा भी ना आबै छै, ना ही एन्सर आबै छै। पादमा अहाँ के पढ़ले छी, पादमा कहानी पढ़ले छियै। नौवी कक्षा मे।
जी-जी हम सब बड़ा पढ़ला छी, जानै छी। उ सब इतना हम अपने पढ़ै छी नै कि बताउ अब हिन्दी के कहानी बड़ा नु छै, बड़ा नीक-नीक रहै छै। कि पढ़े के मन एतना करै छै कि ना की बताउ। आ खूब सुन्दर-सुन्दर रहै छै ना।
जी हमरा ई पदमा के कहानी पढ़ले छियै लेकिन पता छै ई सब भोर पड़ा गेल छीयै नै कि हम लिखिए देबे छी आ सून, लिख लिखने छीयै की पदमा के मने हिन्दी मे बताबै छी, पादमा के केतना भाय रहै छियै, भाय की बाच्चा ऐसे लिखल छियै। तऽ उ हमरो याद रहे छै लेकिन भूले पड़ा गेल छीयै, पढ़ले छीयै लेकिन गेले छीयै ओहि से फेर न होय छै, नै याद होय छै, अहाँ के अहाँ के याद छियै?
न हम्हु हमर पढ़ाय तीन से चार साल भऽ गेल छै तऽ उ हमरा प से याद रहे छै, अहाँ खुदे सोचै छी।
जी-जी ई तऽ अहाँके बात तऽ नीक कहै छीयै। सब भूले पर आ गेल छियै?
ऐ लै हमरा याद न छै अहाँ के काहे न याद छै?
सारा छै उम्म एक कोन कक्षा मे पढ़ले छीयै हां नौवीं में पढ़ले छीयै। उ दु तीन-चार महीना पहिले ही पढ़ले छीयै आ अभी देखय छीयै ओकरा बारमे? त बताबै छीयै अहां ऐसे करे छीयै?
उ आर सुनू नै बोले बोला छी खाना-पिना खाए लेवला छी?
जी हम तऽ खाना-पीना खाए लेलै छी।
की-की खाना-पीना खा अहां खुद्दे ब नै-नै ओन्हेईये पुछै छी, पूछे छी कि आहां की खएले छी खुदे खा लै छी की कोनो छै?
हम खूदे खै लेबे छियै। माता जी देवे छियै, हम खा लेबे छियै!
ओ तऽ अहाँ के अपने मा नीक खाना लागै छै अभी के खाना?
जी-जी बड़ा नीक लागै छै, एतना नीक लागे छै जे उंगली चाटे रह जाई छीयै।
हां चलू तबतै बड़ा नीक बात बताबै छीयै। एतना जब निक रहै छै तऽ दिक्ते नै होय छै की?
जी।
चलू तऽ नीक छै तब रखै छी, अहाँ से फेरो बाद मे बात करै छी।
चलै छी अहों से बात करकै बड़ा नीक लागै छै, कभी और समय मिलै छै तऽ अहां से गप-सप करय छी, नमस्कार।
जी नमस्कार। आ